हे
आवाॼ अचेव थो?
हा -हा, ॼी- ॼी अचे थो न, हा ॼी ॼय झूलेलाल
कहिंॾो हाल आहे तव्हांजो?
ॿंढ़िया -ॿंढ़िया ठीक आ, तव्हां ॿुधायो तव्हां ठीकु आहियो?
मस्तु- मस्तु तव्हांॼे हिते ॿरसात पहे पयि?
हा ॼी बारिश त पए थी रोॼ शाम ॼो पवंदि आ, लहंदे टाइम रोॼ शाम ॼो ॾाढी तेॼ ॿारिश पईंदी आहे, हा ॿरसात पए थी। तवांॼे हिते पए थी रात?
ॿारिश ॼाम थी पए असांॼे हिते, ॿिन ॾींहनि खां रेॾ अलट चालू आहे।
अच्छा एॾी ॿारिश पहिॼी वई थव।
हा- हा स्कूल ॿंदि आहिनिं छंछरु खां
अच्छा-अच्छा त तव्हां गुॼरात में आहियों छा? त महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र में।
हा उ महाराष्ट्र में आहियो तॾहिं हा हुते अचे थो पियो अलर्ट, अचे थो पियो हुते हीअं
हा असांजे, स्कूल सॿ ॿंद आहिनि ॿारनि ॼा
अच्छा- अच्छा पोह तव्हां त सुरक्षित आहियो न, ईअं तव्हांॼे हेॾे त न आहे न?
न न असां कीअं बिल्डिंॻुनि में रहंदा आहियूं त असांखे कोई दिक़त न आहे ॼेका, ॿिया चवनिं था न चोलुनिं में त उन्हनि विचारनि पाणी ॿरॼि वयो अथन। विचारी मायूं कम ते नथि अचनि
भी पवन, कीअं इंदीयूं वेचारियूं? हा- हा।
प घर पाणी ॿरॼि ओ तई जाम
पाणी ॿरॼि वियो अथनिं। विचारनिं ॼा घर ईं सॼा ॿुधी विया हूंदा, एंह‌ खाइण खाइण -पीअणु, खाधो- पीतो विचारनि ॼो सभु हो थी वियो हूंदो न
उहो ई ॿसि, कीअं बंदि थिए ई नथी कल राति ॼो कलाकु ॿ कलाक ॿंदि थि, हुन खां पोइ हाणे ताईं कंटिन्यू थी अचे।
कंटीन्यू अञां पइ थी पई ॿारिश?
हा इलाहि जाम थी पए
अच्छा ॿारिश थी वईं आ, हा ऐं टीवी में ॾेखाराइनि असां वरी न्यूज़ हेॾो ॾिसंदा ना अयू, ॿार ॿ मिंट हलाए ॾिदा आहिनि, त पोइ वरी
हा! तव्हां किथां ॼा आहियो?
मां हेॾऐ एम पी। मध्य प्रदेश जी-जी, मा एम पी हा न हिते पए थी, पर ईअ राति जो पवंदी आहे कलाकुनि -कलाकु ॾेढ कलाकु तेज़ बाक़ी पो ईअ सॼो ॾींहुं न हूंदी आहे।
गुजरात में त पाणी ई नथो, गुजरात में त बरसात ई नथी पए।
नथी पए बारिश भला चइनि पिया पए थी गुजरात में, न आहे सफ़ा?
न गुजरात में न चालू नथी थियनि, हाणे त पहिरियों मां ॿ -टे ॾींहं ॿुधो गुजरात में पाणीअ जी जाम दिक़त हुयनि, पाणी त हुयनि ई न बेसिन जो पाणी वीचरा रीयूस पिया कनि।
अरे -अरे हा! हेॾो पाणी घटिजी वियो आ गुजरात में या एम पी में बि ईंअ हाणे ॾाढी दि दिकत थी वई हुई विच में, बोरिंगा सुकी वयूं हेॾे असांजे पासे में बि पर ईअं बाक़ीअ हाणे पए थी बारिश त थोड़ो सही थी वियो आहे हअं भई
ईअं न पई पए न जॾहिं त पाणीअ जो जाम दिक़त थियो हर हफ़्ते ॿ ॿ ॾींहं पाणी बंदि पिया करे छॾनि
अच्छा, अच्छा, अचछा, हा सही ॻाल्हि आ न ओड़ी महिल अच हाणे वरी हिकदम बिॾो अची पे थो मीह
हाणे वरी हिकु दम अहिडो चालू थियो आहे त बंदि ई न थियो आ की ॿारनि जा स्कूल बंदि थी विया आहिनि अंऊँ कीअं हेठि था लही सघऊँ
हेठि न पो मर्द बि तव्हांजा घर हूंदा पो त
हो त वञनि था हा वञनि था न हो चवनि था असां भई असांजो धंधो रुकिजे असां कीअं न वञूं हो वीचारा कोट, रेन कोट पाए, छटी हथ में खणी निकिरनि था
हा छट्री त हथ में पर हो चइनि था ॾाढो ईंअ भरजी
हीअं कीअं जिते मन नदियुनि साइड आहे न स्टेशनूं थियूं नदियुनि साइड थियो अंऊँ जेका हेठि ते घर आहिनि न, लायुनि ते घर आहिनि उन्हनि जा ईअं भरजी विया आहिनि जीअं बिल्डिंगूं थियूं रोड थिया, मन रोड ते बि भरियल आ पाणी पर हाणे हले, फोर व्हीलर नथी मन वञी सघे हलो, हलो तव्हांजो आवाज़ नथो अचे, हलो हलो हलो हलो आवाज़ तव्हांजो नथो अचे सफ़ा बि हलो हलो हलो हलो हलो